हलो
हँ काका गोड़ लगै छियै
खुश रह खुश रह की भेलौ आरती बड़ गम्भीर भक की लिखि रहल छै कोनो पैग परीक्षा के तैयारी चलि रहल छ की
ना काका परीक्षा न छै दरसल हमरा कॉलेजसँ एक एकटा प्रोजेक्ट मिलल अछी ओकर विषय अछि भारतक क्षेत्रीय संस्कृति आ पारम्परिक पहनावा तऽ हम सोचलहुँ जे अपन मिथिलाँ स सुन्दर आ समृद्ध संस्कृति आ और कतौ कतबा एहि लेल मिथिलाके पहनावा पर लिखि रहल छी। मुदा हमरा पूर्ण जानकारी नहि भेटि रहल अछि। अहाँ सँ नीक ई बात हमराके बुझा सकैत अछि।
अरे वाह आयुष्मान भवः। बहुत नीक विषय चुनला अपन माटी की खुशबू आ परम्परा के दुनिया के सामने आबे चाही। आब तो नओ पीढ़ी जींस आ टी शर्टमे एहन हेरा गेल अछि जे अपन मूल पहचान बिसरैत जा रहल छी। तू ई सोच लय ई सुनए कऽ मन प्रफुल्लित भए गेल पूछ की की जानय चाहैत छैय पूछ।
सबसे पहिल तऽ चच्चा हमरा ई बताउ जे मिथिला कऽ पुरुष वर्गक पारम्परिक पहनावा की अछि जेनक पैजामा मऽ पंजाब मे कुर्ता पैजामा होवे छैय। तऽ हम बंगला मऽ धोती कुर्ता तऽ हमरा मिथिला कऽ मुख्य रूपसँ की पहिरल जाइत अछि?
देख आरती मिथिला मे पुरुष लोकनिक मुख आ पारम्परिक पहनावा अच्छी धोती। आ कुर्ता। ओकर साथ चादर आ सभसँ पैघ पहिचान पाग।
चच्चा धोती तऽ अमूमन पूरा उत्तर भारत मे पहिरल जाइत अछि। मुदा मिथिलाके धोती पहिरब कतय तक अलग अछि?
बहुत नीक सवाल कयल हेँ आरती। मिथिला मे धोती पहिरब माथ कपड़ा लपेटब नहि अछि। ई एकटा कला छैय। एते धोती के कांछ मारी के पहिरल जाइ छैय। ई चुस्त अब्यवस्थित होइत छैय ताकि आदमी काम काज कऽ सकैय। पहिने के समय में सूती कऽ महीन धोती पहिरल जाइत छल। ओकर बाद ऊपर सँ मिर्जइ पहिरल जाइत छल मिर्जइ। एक प्रकारक कुर्ता होइ छैय मिर्जइ। जकरा मे बटनक जगह सुताक फीता बानधल जाइत छैय। आब ओकर जगह कुर्ता ले लेलक। आ मुदा कोनो भी शुभ काज जेना पूजा पाठ बियाह शादी या श्राद्ध तर्पण हो बिना श्वेत धोती कऽ सम्पन्न नहि भऽ सकैत अछि।
आ ओ चादर जे अहाँ कहलहु
हँ हँ हँ ओकरा हमसभ चादरी या खेस पहैत छी। कुर्ता ऊपर सँ बाँ कन्हा पर ई सब फेद या हल्लुक रंगक चादर राखल जाइत छैय। ई शालीनता कऽ प्रतीक छैय। कोनो पैघ बुजुर्ग कऽ सामना जायइत काल या सभामे बैठैत काल ई चाधरी कन्हा पर होबब अनिवार्य मानल जाइत छैय
अ पाग चचा पाग के बारे मे तऽ हम बहुत सुनलहु हऽ छी आ आब तऽ पाग के राजकीय पहचान सेहो मिलल छैय पागक असल महत्व की अछि
हँ पाग तऽ मिथिलाक आन बान आ शान छैय आरती पाग मार एकटा टोपी नहि छैय ई मिथिलाक संसा संस्कार आ सम्मानक मुकुट छैय पग - पग पोखर माछ माछ मखान सरस बोल मुस्की मुखगान ई तऽ मिथिल मिथिलाक पहचान छैय आ एहि मे पागक स्थान सर्वोपरि छै। पागक इतिहास बहुत पुरान छै ई सिरक रक्षा कऽ साथ साथ व्यक्तिके सामाजिक प्रतिष्ठाकेँ देखबैत अछि। बिआाह शादी हो मुण्डन हो या कोनो सांस्कृतिक उत्सव बिना पागक मैथिली पुरुष कऽ श्रृंगार अधूरा छै। जब तक सब ककरो सम्मानित करै छी जब हम तऽ ओकरा पाग आ चादरी दैत छी।
अच्छा चचा हमहुं हम देखलहुँ अछि जे पाग सेहो अलग अऽ अलग रंगक होइत अछि। की ओकरा कोनो खास नियम छै की।
हँ हँ एकदम। पागक रंग आ ओकर बनावटसँ बहुत किछु पता चलै छैय पारम पारम्परिक रूपसँ उज्जर पाग बुजुर्ग आ विद्वान लोकनि पहिरैत छथि। जे शान्ति आ ज्ञानकऽ प्रतीक छै। आ लाल रंगक पाग नवविवाहित वर या मांगलिक काजमे नवयुवक पहिरैत छथिन। आ एकटा होयइत अछि कतही रंगक पाग जे अमूमन दैनिक जीवन या कतको विशेष वर्गक लोक पहिरैत छला। आब तऽ मिथिला पेन्टिंगसँ सजल पाग सेहो आबि गेल छै। जे देश विदेश मे बड़ लोकप्रिय भए रहल छैय।
वाह पुरुषक पहनावा तऽ बड़ गरिमामय छी। आब आबू नारी वर्ग पऽ मिथिलाक कऽ महिला लोकनिक पारम्परिक पहनावा की छै। हम तऽ दादी कऽ हमेशा साड़ी मे देखलहुं छियै।
मिथिलाक सभक पहनावा आ मैथिलानी मने मिथिलाके महिलासभक पहनावा श्रृंगार तऽ साक्षात लक्ष्मीके रूप होइत अछि। छी मिथिला मे स्त्री के मुख्य पहनावा छै लाल पाड़ी साड़ी लाल पार्कर साड़ी ई अमूमन कतेको शुभ अवसर पर पहिरल जाय छै उज्जर या हल्का पीला रंगक साड़ी जकर बॉर्डर च टक लाल रंग होइत अछि।
अच्छा चचा तऽ बियाह या दुर्गा पूजामे माॅं या चाचीके हमे ई साड़ी पहिरले देखल छी ई देखन मे बहुत बड नीक लगे छै सुदर लगे छै देखऽ मे।
हँ
पवित्रो होबै छै ने ई रंग तऽ।
हँ एकदम ठीक कहल। लाल रंग के मिथिला मे सौभाग्य ऊर्जा आ मांगलिकताक प्रतीक मानल गेल छै। आ उज्जर रंग के पवित्रता सादगीक बियाह समय कन्याक के लोहिया या महरूक साड़ी पहिराल जाइत छै पहिनेक- के जमाना मे महिला लोकनि साड़ी पहिरब पहिरबाक एकटा खास शैली रखैत छलीह जकरामे कन्हा पर आँचलके बहुत सलीकासँ राखल जाइत छलए। आ ओकरा मे चाभिक गुच्छा बान्हल रहैत छल। जे घरक गृहलक्ष्मी होयबाक प्रतीक छल
अच्छा तऽ श्रृंगार म की की विशेष होइत छै चाचा जेना बाकियो जगह गहना पहिरल जाइत अछि मिथिला मे की खास अछि
देखू आरती मिथिलाक स्त्रीेक श्रृंगार मे लह ठी क बहुत पैघ महत्व अछि बिआह भेल स्त्री बिना लहठीक रहि नहि सकैत अछि लहटिके आ सुहागक निशानी मानल जाइत छै ई मधुबनी आ मिथिलाक आन इलाका मे बहुत सुन्दर ढंग सऽ काँचक मोती आ चमकीसँ सजा कऽ बनाओल जाइत अछि ओकर बाद कपड़ाक बीचो बीच सिन्दूर लगायब मिथिलामे सुन्दर लगबाइक शैली सेहो विशेष अछि बिआह आ पूजा पाठमे महिला लोकनि ना नाकक अग्र भागसँ लऽ कऽ आ कपारक ऊपर तक पैघ सिंन्दूर लगाबैत छथि जकरा सवांग सिन्दूर कहल जायत अछि ई पति क दीर्घायुक कामना लेल होइत अछि
हँ दादी कहैत छथि जे सिन्दूर जत्ते पैघ आ गाढ़ा होतै पतिक आयु ओतबे पैघ होइत अछि आ पैरमे जे लाल रंग लगाओत जाइत अछि ओकरा की कहैत छथि
ओकरा महाबर या अलता कहल जाइत छै कोनो भी पाबनि तिहार जेना चौड़चन, जितिया, छठी या बियाह मुण्डन हो महिला लोकनि अपन पैर मे अलता सा सुन्दर आकृति बनाबै छथि ई नारीक सुन्दरता मे चारी चाँद लगा दैछेछी
चचा गहना जेवर केँ बारे में किछ बताउ न आ पहिने केँ जमानामे दादी सब कोन कोन गहना पहिरैत छलीह
पहिने केँ गहना तऽ आब देखबाक लेल तरसी जाइत अछि लोक मिथिलाक पारम्परिक गहना में चाँदी आ सोनाक कतको अद्भुत नाम सब अछि कान मे पहिरे वाला झुमका आ बाली तऽ छलही मुदा एकटा विशेष गहना होइत जल होइत छल जकरा कनपासी कहत जाइत छल जे पूरा कान केँ तोपी केँ राखे छल नाकमे नथिया आ बूलक पहिरल जाइत छल नथिआ बियाहक बाद महिला लोकनिक मुख पहिचान होइत छल गलामे हँसुली चोक कर आ चन्द्रहार पहिरल जाइत छल हसली चाँदी कऽ तऽ ठोस आ भारी गहना होइत छल जे गर्दन सन सट टल रहैत छल हाथ मे बाजू बन्ध कंगन आ पहुँची पहिरल जाइ छल आ पैरमे चाँदी कऽ भारी पैजनी आ अंगुठामे बिछिया जब घरक बहु पैर में भारी पैजनी पीहिर कऽ आंगन में चलैत छली तऽ ओकर हम छौ ओकर छम छम आवाजसँ पूरा घर गुंजायमान भऽ जाइत छल आ बड़ सुन्दर माहौल बनि जाइत छल
कका कतेक सुन्दर वर्णन कैलु हमरा तऽ लगय जे हम कोनो पुराना सिनेमा देखि रहल छी मुदा कका एकटा राज्य और एक एकटा बात और बताऊ ई सब गहना आ साड़ी तऽ रोज रोज पहिरब मुश्किल होयत तऽ हैत
हँ ई बात तऽ अछी ई भारी गहना आ विशेष साड़ी सब पाबनि तिहार आ उत्सव कऽ लेल सुरक्षित रहैत छल दैनिक जीवन में महिला लोकनि हल्लुक सूती साड़ी पहिरैत छलै जकरा घरक साड़ी कहल जाइत छल ओ सादगीसँ भरपूर मुदा शालीन होइत छल
ओ कका मिथिला में बियाह केँ रीति रिवाज बहुत पैघ और अनूठा होइत अछि बियाह केँ समय दुल्हा आ दुल्हनक पहिनावा म की विशेषता होइत अछि
बिहाय पहि पहिरन तऽ मिथिला में एकदम शास्तथ्य सम मत्स्य अद्भुत अछि वर केँ बियाहक दिन पीला रंगक धोती आ कुर्ता या पीला रंगक जामा पहिरवल जाइत अछि जकरा पितिताम्बर कह जाइत अछि ओकर साथ कन्ह पर एक टा खास लाल ये पीला रंगगक दुपट्टा होयइत अछि आओ सबसे मुख्य चीज दुल्हाक कऽ सिर पर मोर बान्हल जाइत अछि मोर चमकीला आ कागज आ बाँसक कर तऽ बनल एकटा पैघ मुकुट नियल होइत अछि जे राजा जनक कऽ दरबार के ब भऽ के दर्शाबैत अछि
अच्छा चलू ई तऽ अहाँसँ हमरा आरके खूब नीक जानकारी भेटाएल कका अब हमे एतय कऽ नोट बना लेब फिर अहाँ से पूछब ठीक छै
ठीक छै ठीक छै खुश रहू बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत आशीर्वाद